नमस्कार।
नमस्कार।
आओर बताै छी न, अहाँके समाजवार सब नीक छै।
हँ, यहाँके समाचार सब नीक छै, अहाँके बताबै छी ने समाचार नीक छै।
हाँ, इधर भी सब समाचार नीक छै, आओर बतबै छी खाना उना खा ली चियागे
हाँ, यहाँ के तऽ खाना उना सभ खा लेे छी, अहाँके खाना उना खा लेे छी।
हाँ हमी खा लेल छी।
खाना मे क कथी-कथी खेलै छी अहाँ के।
हम खाय छी चावल, दाल, सब्जी, पापड़, तिलौरी, सलाद खायलै छी।
अहाँके देशी खाना खाइ छै। कि नहि
हाँ।
हाँ बड़ा नीक लागै छी ना।
हाँ।
कभी हमरो खियाबै छी ने।
हाँ जरूर खियोऊ छी।
और बताई छै ने हां। माता-पिता सब अहाँ के नीक छै।
हाँ बोलै छी, अब सुनै छी अवाज।
हाँ सुनाय छी।
कहै छी ने अहाँ के सुने मे एले या की आम-उम के बगीचा छीये, लीची-उची के बगीचा छियै।
ह्म्म बगीचा ते छियै ई।
कोन-कोन आम उगल छियै।
हमरा तऽ बगीचा छियै ई दालमा के, मालदेव, बीजू के, किशनभोग एही सब के बगीचा छिये।
लीची, लीचियो के कारण छियै सुनै मे आबै छियै।
हाँ लीचीयो छै।
अहाँ के तऽ बड़ा नीक-नीक ए एथी पेड़-पौधा बगीचा लगेली। छियै।
अहाँ के लीची खेएली या।
हाँ-हाँ या ते लीची। खेएलै छी।
कैसे मे लीची देली जी।
इहाँ ते मिले ई के पान सौ रूपे सैकड़ा मिले छी। काहे कि एगो पाँच रुपैए मिलै छै। बड़ा महग मिलै छै यहाँ, खाय के लोग ने खाय छी।
इधर भी तऽ महंगे मिलै छै, लेकिन उतना महंग ना मिलै छै, मतलब दू सौ रुपए, तीन सौ रुपए सैकड़ा मिलै छै।
लेकिन अब खतम हो गेलै छै। सब लीची, आम ई जा लीची खाली खतम भेल छी आम ते अभी, अभी स्टार्ट भेल छी आम।
हाँ ठीकै छी हाँ। और बताई छी ना। ह्म्म कही घूमने-उमने जाय छी अहाँ के।
अहाँ जाय छियै ने। अथि नरगुला पार्क घूमे छी, मोतिहारी वाटर पार्क घूमे छीये, ए कथि कहै छीयै ने ओ कोन पार्क मे कहे छियै गांधी पार्क ही ने कहै छिये। जे कहबा के एगो ई
ह्म्म।
बाड़ा नीक जगह छै। यही सब ओहें सब घूमेै छीयै बड़ा नीक नीक लागै छी।
हम ते जाय छी घूमे कश्मीर।
नै पास ले के बताबै छी नै दस, पन्द्रह किलो बीस किलोमीटर ऐसे।
हाँ गे हम गेल छी कल घूमै छी।
गेल छी हाँ घूमे-फिरे छी, मॉल मे घूमे-फिरे छी, कपड़ा-उपड़ा खरीदे छी या फिर कुछ खाएल पिये छी, आ चल आएल छी घरे।
वाह अहाँ के तऽ बड़ा नीक-नीक काम करै छी, खाना-उना पीबै खा के, कथि-कथि खएले छी गेल रहल छी ते अहाँ।
प खेएलै छी, मोमोज खेएलै छी, चाउमिन खेएलै छी, इहे सब खेएलै छी।
बड़ा नीक-नीक चीज खेएले छियै इहाँ के तऽ।
ह्म्म। और बताई छी नु। आ। खाना बना लै छीये अहाँ के।
हाँ यहाँ ते खाना बना लेबे छी, दाल बना लेबे छी, भात बना लेबे छी, पकौड़ी बना लेबे छी, अचार बना लेबे छी, चिकन बना लेबे छी, मटन बना लेबे छी, खस्सी के मीट बना लेबे छी, मुर्गा के मीट बना लेबै छी, इहे सब बना लेबै छी, बड़ा नीक-नीक लागै छी।
ह्म्म। हम भी बना ले छी।
की-की बनाबै छी।
हम बनाबे छी चावल, दाल, सब्जी, सब्जी में हर तरह का सब्जी बना ले छी। से मीट मछली। बना लेवल छी अंडा बना लेवल छी। सब बना ले जाइ छ।
अहाँ के ते बड़ा नीक-नीक चीज बनाबै छी नै।
ह्म्म।
और कहै छी ने खाजा-उजा खेएलै छी तार कऽ के।
नै ई साल तऽ ना खाएल छी, कोनो कटबै नै करै छै ई ते।
चलै छी चलै छी चलै छीये।
अहाँ आह्नान के चलबै तऽ हमूँ चलबे छी। करै छै।
ह चल ई तऽ अहाँके जरूर हम कहबै खादे खाय ल ने बारह साल अथी एक साल हो गेले छै काहेकि। गाँवसँ रहैत छी आ खाजा नहिा खाइत छी तब। किछु करि लै नहि छी तऽ ई सब क अपनो। खाय डाय छी गमे रहल क न खाय छी । ह ओहिसे। खाजा ऊजा न आखै छी। त जाँ हमरा ल कोनो फायदा नहि छै तऽ। खाजक खाइ छी।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
हम चलै छी ने तऽ अहके कहै छी ठीक छी।
हू चलै छिय। अहाँके चर के कटबै।
हमरा तऽ ना चहरे आबे छी। कहे की कितनीे दूर पर से है न हम्मर गोड़ हथ थर थड़ाई लागे छै। अहाँके चढ़ आबै छी।
ह हमरो चाह न आबे छै।
चढ़ै आबै छी। एहि ।
ह बना ले छी खीर पूरी न बनाबै छीये।
हम तऽ बना ले छी खीर बना ले छी पूरी बना ले छी। अचार बना लेै छी चटनी बना लेबै छी अचारसँ याद अलैए अहाँके मताजी अचार उचार लगैने छी।
हँ लगे छिय।
ब कोन कोन आमके अचार लगले छी।
आम के लगेले छि यै मिर्च के लगेले छी नींबू। अलग रहै छी, आंवला के लगाला छी। और बताई छी ने अहाँ के माता जी आम के अचार लगाले छी।
हाँ यहाँ के ते माता जी लगेेले छै। ई आम के लगैेले छी, निम्बू के लगेले छियै, चटनी के लगैेले छियै, मा चा के लगैले छी, कटहल के लगैले छी। सहजन के लगले छि ।
सोहजन के अचार अहाँके खा ले छै।
सहजन के अचार तऽ खा लेबै छी।
हाँ हमी खा छी, काफी नीक लागै छी।
हाँ ई ते बात छी काफी नीक लागै छी।
सह, सहजन के तरकारी भी खाय छी, बहुत ही नीक लागै छै।
हाँ ई ते बात अहाँ के सही कहै छी।
ह्म्म चलिये। और बताई ने कही घूमने-उमने जाय छी।
उ सब छोड़ै छी ए या एगो बात याद पड़ै छी, अहाँ के ई पूछल ते भूल गेले छी कोन-कोन सा आम के, आम के अहाँ के बगीचा छी से कोन-कोन आम लगेले छी।
हम ते लै छी, अचार मे बताबै छी। ई ना।
हाँ इहां के ते पढ़ाई-लिखाई नीक चलै छै, अहाँ के बताबै छी ने पढ़ाई-लिखाई नीक चलै छी ना।
हाँ हमर पढ़ाई-लिखाई सब नीक चलै छी, अहाँ के
इहाँ ते पढ़ै छी नौवी कक्षा मे, अहाँ पढ़े छीये ना कुन कक्षा मे पढ़ै छियै।
हम ते बारवीं कक्षा मे पढ़ै छी। और बताई ने अहाँ के मतलब सबसे नीक विषय कोन से लागे छै।
इहां के ते लागे छै हिन्दी लागे छी, विज्ञान लागै छी, सोशल साइंस लागै छी, जीव विज्ञान लागै छी, इहे सब लागै छी नीक-नीक। अहाँ के कहै छी ने कोन-कोन सबजेक्ट अच्छा
अ हमरो लागे छै हिन्दी लागे छै, इतिहास लागे छै।
आँ अहों के ते बड़ा नीक-नीक चीज पढ़े छियै।
हाँ बहुत नीक-नीक लागै छै।
वाह।
और बताई छी अहाँ के इमली खयले छी।
हाँ इहाँ ते इमली खैले छी, अहाँ के इमली खैएले छियै।
हाँ खाय छी, काफी नीक लागै छै।
अ ई ते बात छिये किया नी क लागै छी। आरो कहलै छी ने कथी-कथी के अचार लगैले छी अहाँ।
हमम त तऽ बताले छियै अहाँके खेलमे कोन कोन सा खेल खेलय छी, अहाँ क्रिकेट खेलय जाइ छी?
फुटबॉल खेलय छी हॉकी खेलय छी, बैडमिंटन खेलय छी फ्री फाइव खेलय छी इहे सब खेलय छी, अहांके एक खेलमे कोन कोन सा खेल नीक लगै छी?
हम त खेलै छी। क्रिकेट भी खेलै छी फुटबॉल खेलै छी हा की खेले छी और बैडमिंटन खेले छी। कबड्डी खेलै छियै, इहे सब घर पर खेलै छियै कैरम खेलै छियै, आओर खेलै छियै लूडो खेलै छियै
हां अहाँके त बड़ा नीक नीक चीज खेलै छियै। कभी अथी खेलले छियै हय कथी लूडो छक्का खेलले छियै मेघ के दिन मे?
हं। हां बारिशके जब होइ छै ने त सभसँ नीक लगैत छै लूडो खेलै छियै, कैरम खेलै छियै आ सभसँ नीक लगैत छै ओ पकौड़ी खाइ छियै।
एगो अंखमुना सरजी पढ़ाबै छै ठीक छियै। त पढ़ाके गेल छियै। त कथि पता हइ कथि बोलै छै नहि कछो समझ आबै छै, कथि दिमाग मे घुसक ऐसे कुछो कहै छियै। अहुंके पढ़ले छियै अहुं के याद हेतै याद छै
थर थरा थर थरा मारै छै आ बहुत छुद आ छुदर छै बहुत। बहु माग मगी खााय छी किछो कुछो
लेकिन सरजी बड़ा नीक रहै छी लेकिन लड़कामे पढ़ाबै छियै हमनीके त पढ़यमे मोन लागै छै सरजी।
हुं।
नै।
हुं ठीक कहै छै।
च हँ च ई। सब बात छियै कि नहि आओर कथी कहै छियै अहाँके मुना सरजीके पाँच सितम्बर मनाबैत देखले छियै।
हां, देखने छियै बहुत नीक से मनल छै। चले छै अहाँ से बात करके काफी नीक लगे छै समय मिलै छै। त फिर बात करै छी ठीक।
हां, अहुं से मने बातचीत क के बड़ा नीक। लागै छी। अहाँ के माता-पिता के फुआ-फूफा के कहै छी हमरे तरफ से नमस्कार, धन्यवाद अहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागै छी, कभी और टाइम मिलै छी ने ते अहाँ से गप शप करै छी।
ठीक छै।